हँ हेलो
हँ बोलिय फोर्माइलटी के लेल नाम पता आर बता दियौ ताकि भड़ेमे
तऽ ई नम्बर पर दू बार केने न छियै तो उतना मतलब नहियो बतेबै तऽ कोनो बात नइ आब
ओ
नया नया नम्बर रहे छै न तब ई सब बतबे पड़े छै
ह तऽ की क रहल छी हँ तऽ कइले न निशा साइकल दिया तऽ ओ कहनखिन काम मिलै कहलखिन्ह हमको मिला है पैसा हिन्दीए मे हम तो बात किए है ओ दिन रति मे हमरा से बात केलखिन हम कुछ रेसिपी वगैरह पुछलखिन मोमोज सब कैसे बनाते है आप त बतेले छलियै तऽ कहलथिन सबसे जादा हमको पैसा आप ही से बात करने पे मिल है छियासठ रुपया मिला है ह आपसँ बात क तो
हमरो बोललखिन तऽ चौ मतलब चौबन गो रुपैआ
नहि इकाबन की से ऐसा करके बोलखिन उलखिल छप्पन जानो बोलखिन
पर ने कहाँ कहलियै रहै एकमे लच्चा अस्सी गो मिलैत छै हमरा तऽ अभी तक तीसे हो गेलै हन हाइएस्ट
रुपा हँ बात करै लए तीस तीसे गो रुपा मिलै छै भले अस्सी गो रूपा मिलै छै बात करे के कहलक हँ अहाँके पैसा ओहिमे डाटा मे देखबै यऽ पैसा मिलै यऽ
पैसा कहाँ मिललै चौबीस क चौबीसे हई
ह नहि अहाँ कहलियै कि दाँतामे देख सकलियै हे अही ने कहलियै कि कोन आओरो कहलक हन
की हलेय
कहलखिन हे ने कि डाटा मे देख सकली है कि कोन कॉल पर अहाँके कितना रूपा मिलत मिल रहल छै एगोरती रोऊ कुछ मे तेरह ओ में कुछो मे कोई कोई में त जीरो जीरो लिखल है हमरा मात्र तीने गुक
आइ रातिमे होइ गेलै ओना
तीन गो कल पर न
अपनेके टास्क ई मोबाइलके टास्क कए गो पूरा होइ गेल
हमर बन ई बहनके आब दसमा ह एग पन्द्रहमा टास पूरा भए गेल छै
अच्छा
कह आ ऐसे ही जीर जीरो जीरो सभ देखबै छलै तऽ कैसे पता चलतै बातो करैत छै सेहो नहि बात कर अभी कॉलो करै छै सेहो सभप जीरो जीरो रहैत छै
अपने ओ मतलब देखलियै रे जे वाला मे तेरह सए मिलले ह ओहि वाला
हँ ओ वला देखली ने ओ व मे बस तीन ज ज छप्पन रुप एक जग चौवालिस रुपआ आ एक जगन अठाइस रुपआ एक जगन बत्तीस रुपआ चार जग पैसा रहे बाक बाकी सब जीरो जीरो रहे आ उतने मे तेरह सए रुपआ दे देली
अच्छा रहैय शायद न त ओ सब रुपा मिल गेल ने वएहसँ जीरो जीरो होइ गेल
नहि ओ अभियो लिखल है जे लिखल रहलक ने जितना चार गो नमबर पर जहिय पैसा नहि आयल रहलै तहिे लिखल रहलै ओतना आ बाद बकी सब जीरो जीरो अभियोने लिखल हतने रुप चार ज लिखल है बाद ब जीरो जीरो
अपनेके तऽ मतलब एनाहिते मरि गेलै हमे तऽ मेल भेजने रहियै रहै तब जााकऽ हमरा पैसा मिलल चौबीसएगो
ह मेल जाइतके अहाँ छली जे अहाँ कहै छिय मेल भेज दै छल।
जाइ हय
तऽ हमरा लग तऽ ओ भेजलखिनदमी के हथिन नि निशा कि लोकवाणी डोट सपोर्ट द लोकवाणी डोट
हुनका नहि गेलै हुनकासँ पुछिियौ ने हमे ह सभचीज भेच देलियै रहऽ कथीपर मेल भेजयके तऽ मेल भेजलखिन ने हुनका दू सए बीस रुपैआ अयलै।
तऽ ओ एलै ने लेकिन ओसभ बाहरलै तऽ कहलिन कि मेल नहि जा रहलै।
ओकर बादसँ नहि जाय लगलै आब अथी होय गेलै हन मतलब जाहिप मेल भेजेलहियै ने ओ खतम होय गेलै अथिए।
ओ य बदल जाय छै समझ सें बाहर एहि पर एगो आइ भेजलो ने ग्रुप मे साक्षी दीदी नम्बर आ ओपर लिखलखिन क आपक प्रॉब्लम आज सडे है न कल
हाँ छुट्टी
पेपेंट आर कें बारेमे पूैछै नै आरहा है इतना देर कॉल की है
आइ छुट्टी छबै सेनालै। सब टिकट नमबर उ कहे छै टिकट नमबर मिलले हमर व्ट्सअप हमहूँ डालि कऽ देखेबै। तऽ ओ जा मतलब कार्य अपनेक तैसे भी पेमेन्ट मिल न गया छय
हँ तैयो बताउ ने कैसे?
हँ तऽ ओ कार्य ऐपपर जयबै ने मतलब कार्य ऐपपर जेयबै ओन्ने बगलमे लिखल होत क्वेश्चन मार्क जैसे बनायल होत।
हेल्प हेल्प बला पर।
हँ हेल्प बलामे जेबै वहाँसँ व्हाट्सएप खुलत ओहाँ पर आइ डी देत। देबै तब वहाँपर लिखबै। त तब ओ लास्टमे ने अपने आप दए देत।
तऽ ओस की करैके ह उ टिकट टबर से
उटिकट न हमर ग्रूप म सेर कर देबै।
हुँ
कोनो प्रॉब्लम होत तऽ साक्षी मैडम सोल्व कर दत
साक्षी से बोलै बहन हमर ग्रुप मे जाइए समझ
की होल।
साक्षी कहलखिन जूही से बोलिये जूही कहलकिन ग्रुप मे डालियै समस्त मामला
तू देखलिये र ने हुनका नहि कहलके संडे आ। छियै कल् मंडे तक मे प्रॉब्लम सॉल हो जायत ओने त टिकट भेज देबै
हमर बहनके कुछो नहि भेलै बैंकमे जैसे कि दू रुपैआ आ द दू रुपैआ भी आ गेल ओ नहि आइल छलाह
ऐसे एगो बात जानलियै ओ जेना फोटो आर भेजै छियै ग्रुपमे तऽ ओ तनि हाइड करि देबै
क हइड कऽ देबै
ओ जहाँ लिखल रहै छै यू पी आई नम्बर आ बैंक एकाउंट र ओ जन मतलब करि देबै रङ्गसँ रङ्ग देबै तब भेज ले करियै ग्रुपमे एगो हमे पूजा कुमारी के बोलबो करलियै आऔर हाइड करके भेजबो केलियै हुनके पिक तब पर भी उ नइ करलथिन तऽ बैंक एककाउंट सभे चीज लखा दै रहै ई अच्छा नहि ने होइ छै
हँ हँ कॉपी भी कर सकलै कोइ किुछ ही दिक्कत उ बतबै छलि ठीके करै छलि पता नहि हमर बहनके प्रॉब्लम
हू आई हमरा दू तीनगो अपने मैसेज करने मे दू तीन गो लोक करलै कहलकै ई प्रॉब्लम छै ई प्रॉब्लम छै
हूँ
हमे आश्च्य हो गेलियै मतलब सबे कऽ तऽ हमही पहिले करैलियै की कोन प्रॉब्लम छै छै बतैयै तऽ बतबै रहै एगो दूगोक प्रॉब्लम सॉल्वो करि देलियै काइल आइ हमरा अपने दू दू गो मैसेज चलि एयलै शायद अगले बगले के होतेै न बोलने होत होतइ हिनका करो मैसेज
कल्हे हमरो पास एगो बैंक एकाउंट परति पाइपे नई करैत रहैय
तऽ अपने पूछे रहियै ग्रुप म बैंक एकाउंट कारण कई बतेलक अप ने कऽ तब रात के पुछलियै न अपने हमरे सँ
आह अपने सँ नऽ ह हमरा नहि पता रहै नइ बझे छिये कैसे डलेतै न डलेतै
जादा ध्यान न दै छै ग्रुप के लोग आ हमे अर हेल्प करबै तऽ हमरा आर डाँटै छै जे हमरा जड़लै
हू हँ आरती टाऽ
हूँ
कहैतखिन एक ब बात होलै ने तऽ बोललखिन बहुत मतलब अथि
अपने करलिए
नहि धर लेले
ऽ ओस टाइम पुरि गेल तिहो
उड़ गेल दस मिनट
एक मिनट तऽ हे बचले
हुनकर नहि नम्बर खेलल है चार चार पल्लवी के
कियल
पल्लवीके नम्बर नहि खुल्ल छै
ह उनका कर लियअ ने हुनका के घर मे बहुते प्रॉब्लम चलि रहल छै
की भेल छै
ओ जब ह हमे नम्बर हुनकर लेलियै रहऽ कहलियै लऽ हम हमहीँ टास्क पूरा करि देब अपनेके हुनकर बहुत तबियत खराब रहै आ फेर बाद त हलै की हुनकर घरमे लड़ाइ होइ छै मतलब पीटैय आओर छै हाँ
काहले लड़ाई छले केकरा सेे
ओ हुनकर हसबैंडे मारै छथिन किियकि दहेजके चक्करमे
बापरे बाप
ओ बहुत परेशान रहै छथिन
ओ तऽ कहलखिन कि से हमर दू गो गोतनी नैहर रहै छलखिन हम अकेले हियाँ रहै छलियै हमर ऐसन होता है न किसी के साथ बहुत दुःख होता है
ने लोक कतेक मतलबी छै खाली दहेज खातिर कतेक किछु करै ल रहै छलै
हाँ कितना साल शादीे भेलै हुनका
सलै हन आओर मतलब ओ ने गछने रहथिन हुनकर पप्पा कहलकै हुनकर चारि गो उन बहन छै
ओ गछले रहलखिन तेइस चलते
तू अपन मम्मी पापा के नहि बतबै छथिन अपने अभी घरपर किएकि हुनकर चारि गो बेटी अपने छै तऽ हुनका सम्हालथिन ककरा मतलब
हुँ हुँ चार - आ
कहल की कहिन गुस्सा करथिन हमरा क हुनकर मैटर हम अपनेके बता देलियै
एगो आरो लेडीज छलखिन हुनका नै क़हलकहिन ओ बेचारी बहुत पाल रहे है जन्म दि अेल पाल रहे हैं अ को ह लोक कहै छै कि बतेलकै तऽ इतना आदमी के दुःख जाइ छै
अपने मोकामा के छै हमरा कहै छै मतलब मिलैके चाही रोजगार
हँ ह इहो काम अगर लगातार
जेना कोनो कोना कोनो आओर काम हते ने अपने पास पल्लवी जी के नम्बर है ने हुनका भेज देबै
हुँ ठीक
कोनो आओर काम जेना होततै
कहाँ दिसन कें बेगुसराय के छै
नहि ओ छतिन समस्तीपुरके
ह समस्तीपुरके तऽ हमहूँ छी